ओ। हेलो।
फर फर
हेलो।
हेलो।
की हाल।
अहाँ के नाम की अइछ।
सोनी झा आओर। की सभ भऽ रहल छै। हेलो। हेलो।
हँ।
कि सब भऽ रहल छै। की सब भऽ रहल छै।
किछु नहि बस बैसल छलहुँ हेँ।
खाना पीना भेल।
हँ हँ।
की सभ भेलैये।
हमर दालि भात सब्जी भेले, अहाँके भऽ गेल।
हँ भऽ गेल।
अहाँ की सभ खेलहुं हें।
भात दाल सब्जी, कंचके सब्जी, आलू परोर के भुजिया मिथिलाञ्चलके होइ छै आओर कहू कहियो गेल छी या घूमय लेल कि नहि?
की?
उच्चैठ कहियो गेल छलियै घूमय लेल कि नहि? उच्चैठ कहियो गेल छलियै घूमऽ लेल कि नहि?
उच्चैठ। हँ गेल छलहुँ हें, बड़ा नीक छै। केहेन लागल। बहुते अच्छा छै।
हँ बहुत नीक छै, आओर मिथिला हाट कहियो गेलहुँ कि नहि?
की?
हेलो।
हेलो।
आओर कहू की सभ भऽ रहल छै। खाना पीना भऽ गेल।
हँ हँ।
आओर बताउ कीसभ भ रहल छै मिथिलाञ्चलमे।
अहाँ कतयसँ छी?
हेलो।
हँ।
की सभ भऽ रहल छै मिथिलाञ्चलमे। खाना वाना भेल।
हँ हँ एखने भेलै। अहाँ कतऽसँ छियै?
हम चेताईसँ मधुबनीसँ।
कतऽ सं?
मधुबनी स। आओर सभ बताउ। खाना वाना भऽ गेल।
हाँ।
आओर बताउ की सब भऽ रहल छै। हेलो हँ बाजू।
हेलो।
हेलो कीसब भऽ रहल छै?
की सब
खाना वाना भेल?
हँ हँ भऽ गेलै खाना वाना आहाँ कतऽ से छियै? आहाँ कतऽ से छियै?
आहाँके अबाज नै आयब रहल अइछ जोरसँ बाजियौ ने हेलो?
आहाँ कतऽ से छियै?
हेलो
हँ।
आबाज आबैया?
हँ आबैया।
कहू?
छियै की नैय की।
हेलो
अबाज नै आइब रहल अइछ।
मिथिला हाट कहियो गेलियै की नैय?
मिथिला ठाँ गेल छियै नऽ।
अच्छा केहन लागल?
हँ, हँ बहुत अच्छा छै।
और सह बताउ?
की?
और कीसब खाना खेलौ ए?
अखैन?
हँ।
एखन खेलौ हें दैल, भात, सब्जी।
अबाज आइब रहल अइछ नऽ किरियर?
हँ आबैया बीच- बीच मे कैट जाय छै।
हँ ई नेटवर्क प्रॉब्लम भऽ रहल छै। और सब कहू? और हँ।
बीच बीचमे अबाज कैट जाय या।
अबाज नै आबैया?
हँ अबैया कखनो के कैट जाय या।
हँ नेटवर्क प्रॉब्लम छै और उच्चैठ भगवती लग गेल छेलौहेंँ की नैय?
हेलो
उच्चैठ भगवती लग गेल छेलौेए की नैय?
हँ गेल छेल्लौउ हें नऽ।
नीक लागल?
हँ, हँ बहुत अच्छा लागल।
आहाँके तऽ ग्रेजुएशन हेएत कम्प्लीट भऽ गेल? हेलो और सब बताउ?
और सब बढ़िआँ छै।
और की भऽ रहल छै गाम सबमे मड़ुआ तरुआ कटेलै की नै?
की-?
मड़ुआ तरुआ कटेलै की नै।
हँ- हँ कटा गेलै।
अच्छा और गर्मी त बहुत पड़ैत हेतै ओम्हर।
हँ- हँ बहुत गर्मी छैय आइयो बहुते गर्मी अइछ।
हँ बहुत गर्मी छैय इम्हरो एते गर्मी छैय ना लोक तेना बुझाइ छैय कि गर्मी से लोक मइर जेतै। मुम्बई दिस एते पाइन भऽ रहल छैय पता नै मिथिलाञ्चलमे की भऽ रहल छैय एतेक गर्मी लगै छैय। अहाँकेे गाँवके कत्त भेल।
हमर गांव त छताहीमे।
अच्छा। हमरा सबके।
हेलो।
हँ बाजू।
आवाज कइट- कइट जाइए।
अच्छा उ नेटवर्क प्रॉब्लम होइत हेतै ने उपरे से छैय नेटवर्कके वजह स।
हँ।
और सभ बताउ।
औ-र और सब बढ़ियाँ।
और सब बताउ की सब भऽ रहल छैय गाँव सबमे। मधुश्रामणी छैय कि नै एय बेेर ककरो।
हेलो।
मधुश्रामणी छैय कि नै ककरो।
की?
हेलो- हेलो।
हेलो।
हेलो।
आवाज कट
हैेलो। अच्छा कोनो नय हँ कटै छैय कनिक, कनिक नेटवर्क प्रॉब्लम हेतै न तय के लऽ कऽ और सभ कहू की सब भऽ रहल छैय। की सब भऽ रहल छैय।
अखैन त किछ नै।
अच्छा बैसल छेलौं एँ।
खाना पीना भ गेल।
हेलो।